हलो जय झूलेलाल हा हैलो जय झूलेलाल भेण
जय झूलेलाल दीदी ठीकु आहियो
हा तव्हां ठीकु आहियो किथां ता ॻाल्हायो
हैलो
किथां था ॻाल्हायो असां ठीकु आहियूं
मां नागपुर मां थी ॻाल्हायां दीदी
अच्छा अच्छा मां का कानपुर तौ
अच्छा अच्छा कानपुर नंढो आ शायदि ह न
जी
नंढो आहे कानपुर शायदि
कानपुर त इलाही वॾो शहरु आहे
अच्छा मां ज्यादा वेई न आहियां और ज्यादा ॿुधो बि न आहे
यू पी साइड आहे न लखनऊ कानपुर
अच्छा अच्छा अच्छा ॿियो छा छा आहे कानपुर में घुमण लाइ
कानपुर में इलाही चीज आहिन बिठूर में बिठूर आहे हिते हुते सुधांशु महाराज जो आश्रम मतिलबु उते गुफ़ा बि ठहियलु आहे बढ़िया ठहियलु आहे और साईं मंदिर आहे और आइस्कॉन टेंपल आहे जे के टेंपल आहे काली मठिया जो मंदिरु ॾाढो फेमस आहे हिते
अच्छा
हा ऐं नागपुर में
घुमी आययो हूंदव सुठे सां
हा हा सभु घुमियल मुंहिंजो हिकु बार न पं खोण बार घुमियल आहे खोण बार घुमल आहे
अच्छा तव्हांजी आवाज़ कटजे थी विच विच में
उहो ई, अलाए छो कटिजे थी भई।
हा सभिनि सां ॻाल्हायो न त कटिजे ई थी मौसमु जी।
हाणे अचे।
हा अचे थी विच विच में पर कटजे ई थी सभिनि सां ई थी कटजे छो त मौसमु इअं आहे न।
हा -हा, उहो बारिश जो न नेटवर्क इशू आहे।
हा। ठीक आ, हा, बसि हाणें बस कोन्हे, सही ॻाल्हि आ। ॿियो नागपुर आया आहियो कॾहिं? नागपुर में बि ॾाढो कुछु आहे घुमण लाए, हिते वॉटर पार्क्स ॾाढा सारा आहिनि। अऊँ हित् ते सत्यनारायण मंदिर आ, हिकु स्वामी नारायण मंदिर, उहो ॾाढो फेमस आ, ॾाढो सुठो आ उते -ते ग्रीनरी ॾाढी आ ॾाढा सा - रा याने, उतां जो गार्डन ॾाढो फेमस आ। मंदिर जी लाईटिंग मतलब, और मंदिर जी मेन त नकाशी एॾी सुठी आ उते कि याने हीय, नकाशी हथनि सां ठाही -तनि, ॿाहिरां वारा माण्हूं आया हिनि, और हथनि सां ठाही तनि पंहिंजे, और हिकु -हिकु पिलर याने मतिलब ॾाढो वॾो -वॾो पिल्लर ठाता तन, पिल्लर में नकाशी कई तनि। और हुतां जो जेको गार्डन आ, गार्डन बि टू मच, गुड आ, ॾाढो बढ़िया आहे, माण्हूं उते वेहे न त मतिलबु ईअं सभु भुलिजी वेंदो आ।
अच्छा?
ॾाढो सुठो गार्ड -न आ, अंउं बि ॾा ॾाढी सारी शयूं आहिनि हिते घुमंण लाए। हिते सूराबर्डी आ, हिकु घुमंण लाइ हा, हिकु सूराबर्डी घुमन याने आहे, अना घुम् घुमण लाए, उहो बि ॾाढो सुठो आ हिते, याने उते छा हे की पहले त वंञ एंट्री कर न, त ॾाढो सुठो गार्डन आ ॿारनि लाइ, झूला वूला लॻल हिनि बढ़िया। और ॾाढी ग्रीनरी आ हुते स्नैक्स वग़ैरह बि हूंदा हिनि ॿारनि लाइ।
हा- हा
ओम् बाक़ी अंदरि वंञुं त हिक ॾाढी वॾी गुफ़ा ठहियल आ। झरना वग़ैरह आहिनि। गुफ़ा ठहियल आ, गुफ़ा में नव, नव देवी याने नव देवी हूंदीयूं हिनि न? हुननि जी प्रतिमा आहे, हा नव देवी जी प्रतिमा आहे। और कोई मतिलब मन कोई भी याने हो भॻवानु कोन्हे जंहिंजी, उते मूर्ती न हुजे हुन गुफ़ा में। गुफा एॾी सुठी ठहियल आ, ईअं विच- विच में पाणी टपकंदो आ और मथां ईंयं केहिंमल झरनो वहंदो आ, ॾाढो बढ़िया एटमोसफेयर आ, हितां जो।
अच्छा- अच्छा
ॾाढो बढ़िया।
ईअं यनी की छा चइबो आ, मंदिर कहिड़ो आ इह्यो?
हिनखे सूराबर्डी चवंदा हिनि, सूराबर्डी याने मेन छा, अंदर गुफ़ा ए, गुफ़ा में सभु माताऊं हिनि अंउं गुफ़ा जे मथां, शंकर भॻवान जो मंदिर आ। यानें, ॾाढी वॾी प्रतिमा, शंकर भॻवान जी ठयल आ। ॾाढ़ी वॾी यानें
माना, मूर्ती मूर्ती ॾाढ़ी वॾी हूंदी?
अऊ उतां भॻवान जी जटा मां, अ पाणी निक निकरंदो आ, जीअं गंगा नदीअ जो
वरी, त कॾी, वञो त फ़ोटो त खिचे भेचो।
जी जी, बिल्कुल ॾाढो सुठो आहे, तहां हुन में मोबाइल में बि सर्च कंदव न
हा, त मां सर्च कंदम, केड़ी चौ ता?
सूराबर्डी।
सूराबड़ी?
सूराबर्डी।
वट्टी सूड़ा वट्टी टी टी
माखे इहो नागपुर में ॾाढो सुठो लॻंदो आ, ॿारन खे बि वठी वेंदी आयां न ईअएं ॿारन खे छा, गुफा वुफा झरना हे सब त वणंदा तन, इनई बहाने भॻवानन सां बि हे थोड़ो सो, जीअं अॼकल जा ॿार मंदिर वग़ैरा न वेंदा एन, कुछ मञंदा नाहिन।
सही ॻाल्ह आ।
अऊं, इनन खे मां झूलेलाल मंदिर बि वठी वेंदी आंयांन, इनन खे, ॿारन खे। ईंएं उते तलाब आ, झूलेलाल मंदिर जे पुठयां, त उते हिनन खे छा, मछल्युन खे रोटी ॾयणु ॾाढो सुठो लॻंदो तन। त चवंदा एन, मम्मी झूलेलाल मंदिर चलो, हम मछलियों को खाना खिलाएंगे, मां चवंदीआं हल इनईं बहानें हलन ता, और मां ॿारन खे स्टोरीस वग़ैरा बि ॿुधाईंदी आन, गुरुद्वारन जी, असांजे कल्चर वग़ैरा जी। त हीअं त ॿार स्कूलन में एतरा बिज़ी हूंदा एन, स्कूल ट्यूशन्स में। त, अऊं असांजो घर बि एड़े एरया में आहे, की हिते कोई मंदिर ई कोन्हें, न झूलेलाल मंदिर आहे, न गुरुद्वारो आ, कुझ बि कोन्हें, त स्पेशली केमल थी ईंदायूं, त सभ ॿुधाईंदायूं स्टोरी वग़ैरा। हिक दफ़ो पतो तव, छा थ्यो हो, जैं महल प्रकाश पर्व हुयो न त हे सभ न प्या हलन, त मां स्टोरी ॿुधायांन पई ॿारन खे, त ईंएं, ॿधांयान पई, की हमारे गुरूओं ने सर कटवा दिये किसी को कढ़ाई में डाल दिए। केंसां गॾ कुछ थ्यो, केंजे ॿारन खे, हा न, मां ॻाल्हाईंदी आयां, केंमल केंमल, स्टोरी वग़ैरा ॿुधाईंदी आयांन न त ॻाल्हाईंदी आयानं हिंदी केंमल, न ॿार बि मुंजा पर सिंधी ॻाल्हाईंदा एन। त, चवन ता की वरी मुंजो पुट्रु हलयो गुरुद्वारे, त ॾाढी थदि हुई ओॾी महिल दिसंबर में ईंदो आ न, हो प्रकाश पर्व। त पो, जीअं पैर पाणी में विझंदायूं न
त मुंजो पुट्र चै, चैतो, मम्मी तहां विझंदव पाणी में? मां च्यो मांस हा विझंदम। त, मां चयो मांस, तू न विझंदे, चईं ॾाढी थद ती लॻे वरी पो चै तो मम्मी! उन्होेनें हमारे लिए सर कटवा दिये, हम पानीं में पैर नहीं डाल सकते, चलो मम्मी! और हलियो, पेर विधई और हलियो, त स्टोरिन सां बि ॿार ॾाढो कुछु सुख सिखंदा हिनि, मां मोबाइल में बि हिननि खे कंहिंमहिल लॻाए ॾींदी आहियांन। कि ॾिसो गुरद्वारनि जी ॿुधाईंदी आहियान अंउं हिकु गुरुनानक देव जी जीअं पत्थर रोकियो हुअईं उहो पुछंदा हिनि स्पॉट काथे आ, मम्मी हमको लेके चलना चवंदा हिनि।
न -न, स्टोरी सां ॿार ख़ूब सिखंदा हिनि, ईअ त ॾाढो सुठो कंदा आहियो तव्हां।
मोबाइलियुनि में बि लॻाए ॾींदी आहियान, कंहिंमहिल पांण बि सर्च कंदा हिनि की कहिड़ो स्थान काथे आ
इह्यो त सुठो ॿुधायुव ॿारनि खे त इह्या ई शिक्षा त बि, कहाणियुन सां मिले थी अॻे अॻे माण्हूं रोटी खवांईंदो नंढनि ॿारनि खे त कहाणीयूं ॿुधाए मुंजी त ससु ईंयंई मुंजे पुट्र खे कंदी हुई, त अॼुकल्ह माण्हूं बसि फालतू चीजां गाना वाना हलाए करे खंवाइनि ता पया ॿारनि खे त पो वरी अॻे जा माण्हूं पहले ईह्येई कंदा हुया की मतिलबु स्टोरी मतिलबु पूरी कहाणी ॿुधाए करे रोटी रोटी खवाए रखंदा हुआ नंढनि ॿारनि खे, त मुंहिंजी ससु ईअं ई कंदी हुई।
हम्म, मुंहिंजे ॿारनि खे त राति जो सुम्हण टाइम स्टोरी खपेनि कंहिं महिल कृष्ण भॻवान जी ॿुधाईंदी आहियान त कृष्ण भॻवान जी ॾाढी नटखटि स्टोरियूं हूंदियूं हिनि न त हुनजी ॾाढियुं वणंदियुं तसि मुंहिंजे बाबूअ खे अंउं राम भॻवान जी बि ॾाढी वणंदियूं तसि। की चवंदो आ मम्मी उनकी बताओ न जिनको वनवास भेज दिए थे - -
सही ॻाल्हि, इह्यो रामायण ॿुधाइनि था रामायण ॾिसु जीअं ॾिठो त ॿुधाईंदा कयोसि न, त नंढा तव ॿार न
अंउं अॼु कल्ह ॿार बि, असांजे हिते घर जे साम्हूं बि हिकु अंकल आ उहो संस्कृत जा श्लोक वग़ैरह हिननि खे सेखारंदा तनि ईअंई फ्री में क्लास वठंदा तनि संडे -संडे ॾाढो ऑनलाइन बि वठंदा हिनि ऑनलाइन असां खे पेरेंट्स खे विहारंदा हिनि, अंउं ॿारनि खे ऑफलाइन चवंदा हिनि उते मोकिलियो, तव्हां बि कनि मतलबु कनेक्ट हुजो ऑनलाइन घर में की पतो हुजेव की ॿार असांजो छा तो ॻाल्हाए, छा नथो ॻाल्हाए त मुंजा ॿार वया न त हिक आधी स्टोरी ॿुधे पुछईन याने अ राम भगवान जी चालू थी स्टोरी त हिननि खे ख़बर हुयनि ॿारनि खे की भई शबरी, हुननि पुछी वरतुन हिकदमि सां सडनली की राम खे ॿेर केहें खाराया हुया?
अच्छा!
पुट्र खे यादि हुयुसि, नालो चवणु न पियो अचेसि त शबकी शबकी कुुश् त बी ईंअं चैप पो बि याने हुन एक्सेप्ट कयईं की भई हा हिनखे पतो तसि की स्टोरी त असांसां पेरेंट्स सां ॻाल्हायुनि, चईं की ॾाढो सुठो आ जो तव्हां पांजे ॿारनि खे हे सभु सेखारियो ता। एटलीस्ट ॿारनि खे पतो त पएन तो न, की कीअं -कीअं स्टोरीस हुयूं कीअं असांजे न जीअं भॻवान हुया हुननि छा -छा त, वनवास में बि हो घबराया न।
सही, तहां ॿुधाईंदायो, त अॻते माण्हूं खे कॾी बि इहा कम अची सिघदी आ। और इहे, मर्यादावारी और सुठयूं, इहे सभ स्टोरी ॿुधाइणी बि खपे। ताकी ॿार सिखे। कोई सेवा भाव वारी जीअं, कूड़ न ॻाल्हाइण वारी। मतलब कोई एढ़ी टाइप जी ही स्टोरी, सभ ॿुधाइणी खपे। हेत ॿारन खे बि असरु त पै न, की भई पहिरों केॾा माउ पीउ जा, की आज्ञा क्या कारी हूंदा हुया ॿार, अॼकल जा ॿार आज्ञाकारी आहिन, हू न चौ त चौदा साल बनवास वयो हली, आज्ञाकारी हुयो, राम!
हा उहोई त, ॾिसो न, त उहो बि चवंदा एन न, मम्मी! उहो उहो, चवन न प्या छा, की असां न वेंदासे, मां न, ईंएं बहस न कंदाहा पहले जा ॿार। की असां न वेंदासे, असांजो पप्पा चई छॾयईं हिक दफ़ो त मतलब चई छॾयईं, वञणो ई आ। जबकि हुन जे पप्पा चयो बि न हुयईंस हुनखे, हुन ॿुधईं ॻाल्ह त पैंजे लेखे हली व्यो।
हा त उहोई आ न, हा त उहो ॾाढो बढ़िया, इहो त आहे न। मर्यादा पुरषोत्तम ईंयंईं थोड़ी न, श्री राम भॻवान खे चैंदा एन। ही, सभ स्टोरी त सही एन, ॿारन जे लाइ त बढ़िया एन, कुछ सिखदा इनीं सां त ॿार।
सिखंदा एन, हा
अच्छा, और केढ़ी स्टोरी ॿुधाईंदायोन?
उते असां चवंदा आयूंन, केड़े बि ज़रिए ॿार भई सुठे रस्ते ते हुजन। न त अॼकल्ह जो माहोल होल इएं आहे, की माण्हूं ॾकी ॾकी तो हले, न?
सही ॻाल्ह आ, स्टोरी त ॿुधाइण ई खपे, कहाण्यूं नंढ़यूं नंढ़यूं कहाण्यूं ॿुधाए करे, कूड़ ॻाल्हाइण वारी, उअ न आहे भेड़िया आया भेड़िया आया इन सां माण्हूं सिखेे थो, न इहा कान्हें कहाणी जेकी कूड़ ॻाल्हाण, जेको ॿार कूड़ ॻाल्हाईंदो बार बार
हा हा हा, हो हूअ भेड़िया आया भेड़िया आया।
कहाण्यूं त ॿारन खे ॿुधाइण्यूं ई खपन की जैंसां शिक्षा कुछ मिले न? असांजो त ख़ैर बेट बेटो वॾो वॾो थी व्यो आ हाणे।
अॼकल्ह मोबाइलन में घुसल प्या एन, ॿार।
ॿार सही ॻाल्ह आ त काॾों सिखेन। हाणे कुछ चीजां मोबाइलन में सुठी एन, त कुछ ख़राब बि त एन, न। प्लस माइनस त, हर डिजिटल चीज़ में आहे ई आहे। पर उहो जो खाइण वारन जे मथौं आहे न, की की केर छा खणे थो। आहे की न, कोई वॾा ग़लत राह में वञन हली त, कंहिंखे छा चई सघे तो माण्हूं।
ॾिसंदा अगर वेही करे, त असां सॼो टाइम मथां चढ़ी त करे थोड़ी विहंदासेन, की भई तां छा था क्यो, छा नथा क्यो, न?
सही ॻाल्ह आ, हर एज़ जे ॿारन जो पांजी पांजी अस करणी आ।
न बाक़ी मां इअं विच विच में ॾिसंदी आहियान। त हेी रील्स ई ॾिसंदा रहंदा आहिनि मुंहिंजो पुट त इ बॉलनि जो ॾाढो शौक़ु तस। त पया बॉलनि जा रील ॾिसंदो आ के कहिड़ी बॉल आई। कहिड़ी अ टेनििस बॉल आ ही बॉल आ।